नमस्कार!
जी नमस्कार! आऔर बतायो अहाँके की हाल।
जी नमस्कार! कहै छै ने, अहाँके, हालचाल।
जी नमस्कार! अहाँ हमर हाल, चाल सभ नीक छै।
हँ निक क च छै
जी नीक तऽ रहे के चाही, जी खाना- पीना तऽ हो गेल छै। जे हमर, अहाँके खाना- पीना भअ
हँ इही होग खाना। पिना हो गेल छै। ऐसे की -की खयले छीयै अहाँके?
खयले छी, भात- दाल तरकारी, सब्जी, अचार, इहे सब खैले छी, अहाँ की की खैले छी?
इहो खयले छी, दालि- भात, रोटी, चटनी, अचार, चावल, इहे सब खएले छियै सादा खाना खइले छियै।
ओ तक। चलू ठीके हइ तऽ, की।
हँ नीक खाना खाइ छी ब, आर कहै छी ने, अहाँके माता- पिता के समाचार सब नीक छै?
जी सब नीक छै अह अपन बताउ ने अपनेके माता पिता भाय बहिन दादा दादी ई सभके समाचार सब नीक छै।
हँ यहाँ के माता पिता दादा दादी सबके समाचार नीक छै।
अच्छा तऽ सभ नीक छै तऽ चलू अहाँके तऽ सभ नीके छै की।
हँसाम कहै छी। आओर कहै छिय ने। अहाँ के सुनै मे आबै छैै क। नया मोटरसाइकिल किनै छियै।
जी न न हमरा म। मोटरसाइकिल मोन तऽ रहै छै लेकिन ओ। उतना अभी न सोचै छी खरीदेके।
हँ। क्या है नसरी छी।
आ बताउ ने।
रुकै छी ई हँ ह कथिी बोलै छीय अभी।
बोलै छी अहाँ की करै छै।
अभी तऽ हम अहाँसँ सोचि कऽ तिक बात करै छी आतहिके मोबाइल चलाबै छी।
ह। कह न कछो अभी बैठले। छी।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
कछ नहि करै छी बैठके नहि गाबे मे नहि छी। त नहा एबो करैके छै आदमी।
अछा गर्मीके दिन छिय नहााय भायके छै।
न तऽ उन्नेट से उगै छ तनिक व्यस्त हो जाइ छै ओकर नभिय त ल के समय मिलै छै भैय के रुपो भेजे के रहै छै आजु।
अहाँके घर मे कमाइ बला। अह ई के बात होइ छी।
नहि नहि नहि हमर घरमे हमर भैय सब क। काय वालला रहै छी लेकिन उनकर की होइ छै कि भैया केेलु। तनी द दिक्कत हो गेल। रहै छै कि हुनकर जो मोबाइल वा रहै छै ने पासवर्ड वाइ तऽ भूल गेल रहै छै। आ मतलब क खल फोन पे। सब मे पासवर्ड वा फस गेल रहै छै हुनकर प। खूब अभरूपीन छै। । ओ ओकर मोबाल उबाल पड़ब। बड़ा महग मोबाइल चलाबै छी तऽ मतलब क। म मोबाइलके तह। नब्बे हजार के कोनो मोबाइल छिय समझली अहाँके तऽ जानबे करै छियै मोबाइल मे जितना महग मोबाइल रहैत छै ओतना महग बनाउ मे लागै छै तऽ उ। । चलि त ब।
बनाय मे ओसे मेहनत। लगै छै। एक बार। होइ छै ने मने बनाबै लए ओख। प्रोजेकट जैसे कलेक्ट। करै छी सामान सब बन जाइ छी एके बेर मे टाल बना देबे छी ओकरा बाद। बस मिस्त्री के रखे छी ओकर बाद जोर जड़ के मने जैसे मने। परा फिट नहि करै जाइ छी मोबाइलेसँ करै छी।
न न ओ ननू घर। की होल छै। क भैया। के ज मोबाइल छै ने। को बैक पहिनल छै ओमे पानि चलि जाइ छै पानियो नहि घुस जाइ छै समझै छी। । उएह मतलब क बदलावे के। हे त कहे छी कि जितना महंगा। वायल होकर छै ओकर बाद मे। सामान खरीदल जाइ छी तऽ। ना उतने महंगो होकै छै अब अहाँ। बीस हजार के मोबाइलमे। आब सोचू आज के युग मे बीस हजार मे मोबाइल हो जाइ छै ओ म। मोबाइल के बनाबे मेतै। तनी मनी बनाबे मे। नओ हजार से दस हजार रुपआ लागै छै।
ह ई तऽ अहाँके बात हमही खुद कीन लै छियै तीन चारि दिन भेल छै मोबाइल नया क किीन लै छियै चौबीस हजारके आइे मानि लेै छी खराब हो गेलै तऽ डिस्प्ले दू हजार पच्चीस सए लबैत छै आ काारा हो जेतै मोबाइल तऽ पूरा कहैत छै बीस हजार तब। ओ कथिी बनवाबै छै नया न कहि दै छै ओस छै।
हँ तऽ तऽ हँ तऽ ओब जैसे अहेंके लेल। तऽ अहाँ। कतना पच्चीस हजार। माललू नय मोाइल खरीद लेललु पच्चीस ह। तइस हजार मे खरीद ले छी आब अब देखू अब जे। जे आदी पच्चीस सतताइस हजार मे नय मोबाइल खरीद लेबे छै आ जे आदमी के दस हजार रुपआ लागे छै खाली कुछो बनवाबे के तऽ कितना अंतर होइ छै
ह यह तऽ बात अ छिय है बीस हजार के मोबाइल छओ द हजार बनब बनबै छी तऽ
नहि नहि बीस बीस हजार के मोबाइल ननू छै मोबाइल व दाम छै नब्बे हजार
बाह तब तऽ ह दाम नीक छै तऽ
तब ने एतना लागै छै ने तऽ अगर बीस हजार रहतियै त बीस हजार के कोन उतना बनवाई छै
हँ उह तऽ सही कहै छै ताँ ने बुझाइ छै अहाँके अहाँके दामो बताले छी ने ओहिस हम नहि अच्छा से अथी एक बता पाबले छी कैसे इतना दाम लेबे छीै तऽ अभी ब बताबै छी अहाँ के नबे हजार तब हमरा
हँ आ मतलब मोबाइल व रहै छै नब्बे हजार ओ का हो छै कि भैया गुस्सा उसा मे शाय पटकले छै कि गिर गेल छै चाहे एक्सीडेंट भेल छै पता नहि छै की भेल छै पीछे मे तऽ पीछे सीशानु रहै छै
आ कोमन ऐसे मोबाइल छियै
न छै मोबाइलो के नाम छै आइ फोने छै
तब तऽ आइ फोन के तऽ ठीक दाम छियै बड़ा नीक
आजे तऽ कियर बन्द रहै छै त कालू जाइ छै ह काजू होइ छै त हमरा सब पैै मगै छै तऽ ओ दे दै छै
अ सर कैम्प करै छै
ह नहि तऽ हमहूँ मतलब कि हम नहि कमााय लैत रहैत छी तऽ हमहूँ मतलब हमरा जरूरे पड़ैत छै किताब खरीदैमे कोचिंग फी भरयमे एग्जाम देबै जायमे तऽ उह भैया देबत रहैत छै ओ तऽ हमरा तऽ लेबो नहि करैत छै हमर पैसा उलट ऽ दे दे होै छै बादमे
अहाँके कोन कक्षामे पढ़ै छियै
हमे तऽ बारहवीं परीक्षा कम्प्लीट होके आब जायवला छी कॉलेज।
आयसे कॉलेजमे पढ़ै छी अहाँके कोन सब्जेक्ट अच्छा लागै छै विषयमे?
हमरा तऽ विषय म गणित सभसँ नीक लागै छै हमर सभसँ बेसी नमबरो गणितेमे होइ छै
बाह गणित मने हिन्दीये ना जा हिन्दी पढे छियै हम का बोलै छी ना ओके दिमाग ए
जी अहाँ से सही कहई छी।
जी ऐसे हमर थोड़ा दिमाग छियै ना थोड़ा दोसरे हो जाइ छै बात करते करते छै न कोन बात पर बात करै छियै ओकरा बाद दोसरे पर चल जाइ छियै।
जी ई तऽ बात अहाँ नीके कहै छी अ आजकल थकानो लोकके बरानु हो जाइ छै।
हँ ओहि से और पाई छै ने अहाँके मने कोनो स्थापना मा‍छियै
ना अभी हमरा सपना बस ईहे छै कुछो एकदम हाई लेवल के कुछो सीखे के ओकरा बाद स्टेबल अपना पूरा मतलब के बढिया से स्थिति अपना बेहतर करे के होऊ ओकरा बाद कुछो सपनाैसे हमरा जैसे सपना होइ छै हम खरीद लेबै छी।
अच्छा अहाॅंके कथी सापना छियै ब ता सकै छियै मने
हमर सापना ईहे छै कि हमरा ईहाँ न रहे क नीक ना लागे छै मन ना करै छै हमरा हमरा अकेले रहल बड़ा पसन्द छै।
ह बहुत लोक ऐसे अकेले रहल बड़ा नीक लागे छै।
ऊं
जैसे हमरो अकेले रहल नीक लागै छै लेकिन ऐसे ज्यादा न रहल अच्छा लागै छै हमरा कुछ किछ रहल बस दू चारि दिन पाँच दिन ऐसे मने जादा भी नहि ने कम भी अच्छा न नीक लागल छैय हमरा। आर कहे छी न वहाँ सुनने में आबे छैय कि नया मेला लागे छैय। मोतिहारी लागल छी।
अं हॅं लागै तऽ छै हनु हम हमने जेने रहत रहै छी ओनाहित लागैत छी। मेला लागै छै अब दू दिन मे स्टार्ट लंडन डिजनीलैंड लंडन डिजनीलैंड नाम छैय। लन के थीम पे बनाबै छैय।
खाई छिये रहै छिये बिहारमे नाम रखले छिये बीजी रहे के
बड़ा नीक बड़ा नीक बनाबै छै वहाँ पे सबसे जादा भीड़ लागै छैय चलू नीक छैय तऽ अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागले।
चले छैय यहाँ से बड़ा नीक लागे छैय। कभी आव समय मिलै छैय। आं